त अहाँ बताउ ना की हाल छैय।
सब नीक छैय, अपनेक की हाल छैय।
हमरो न सब नीक छै, खाना-पीना भ गेल छै।
हँ खाना-पीना भऽ गेल छै, अपने खाना-पीना भऽ गेल छैय।
जी हमरो खाना-पीना भऽ गेल छै, आवाज हमर निक जाय छैय न।
हँ आवाज नीक अबै छैइ, बड़ा नीक अबै छै आवा।
चलू तऽ सब नीक छैय, और बताउ ना खाना-पीना में। का-का भेल छैय अहाँके।
हम तऽ मांस-भात खैले छी, अपने की खेलै छी।
हमो मतलब अभी न खेलै छी, खेनाइ जाइ छी तऽ तनी खाइ छी। अहाँ बार-बार एकेगो चीज कहे बोले छी, अभी कुछो न खाय छी की।
न खाइ छैय, आब कल बनाबै छैय आब हम। कल बनाबै, सब्जी बनाबै। आ अथीके सब्।
काइलो बनाबै छी अहाँ हमरा।
हँ, कटहरके सब्जी खाइ छी अपने।
हँ हमरा तऽ निको लागै छै, ओय दिन। कटहल के कोआ खैले छी, अहाँ खेलै छी कब्बो कोआ।
हँ कोआ खाय छैइ, क बियो खाय छी हम। सुखा कऽ ए। अथी कऽ के, पका दैय छै खाइ छै।
जी पका तऽ देने छी, आओर बताउ ने अहाँके। तबियत सब में सब नीक छै।
हँ, सब तबियत-उबियत सब नीक छै।
सुनै छी अहाँके तबियत खराब भऽ गेल रहै छै।
ना नीक छै तबियत तऽ नीके छै। अपनेके सब तबियत-उबियत नीक छै।
जी हमर त तबियत खराब हो गेल रहे छै, लेकिन अब निक छै। आ के नहि रहै छै बड़ा बजबा आबै छै कुछो-कुछो के। हँ हेलो।
हूं।
बोलै छी केने रहै छै की, अहाँके अबजबा आबै छै बड़ा।
छौत पर छी, गाना बजै।
ओ अच्छा हँ ओन्हि गाना बजे छै की।
हँ, दू मिनट में बन्द हो जाइ छै।
हँ ई जानै छी ने हँ।
ट्रैेक्टरवला ना अबै छै।
जी-जी ट्रेक्टरों वाला जाए छै, बजाइ छै ना।
हँ, आ बन्द कऽ दै छै।
हँ, टेक्टरों वाला तऽ गाना सुनबे करै छै।
हो जाइ छै, आब बन्दे करै छै ओ।
हूं, लेकिन बड़ा आवाज आबै छै। आओर बताउ ना, र चलाबे आबै छै।
हँ ट्रैेक्टर चला लैय छै, तैयके-तैयके।
ह। तऽ कैसे त लगल जाइ छै, भारी काम होकै छै कि हल्का काम।
हल्का काम में होइ छै, भारी न होइ छै।
ओ हमरा लागत रहै छै, जी।
पिठवा दर्द करे लगै छै।
ओ ट्रैक्टर।
पिठवा दर्द करे लगे छै, ओयमे शौकर न नू होइ छै।
ओ ट्रैक्टर चलाबै से मतलब, ओ प्लेन रोड पे चले छै ने।
न ओ सब खटारा रोड पे नइ चलै छै।
तऽ अहाँ बोलै छी शौकर न होइ छै, तऽ मतलब।
ओ शौकरवा न होइ छै ने, तऽ ओहिमें कुदका-कुदका भरबै छै।
ओ त चल, अहाँ मतलब कुदकाओ खूब।
जादा कुदै छै तऽ देहो ने अथी हो जाइ छै।
अच्छा हँ, समझै छी हमहुँओ।
देहवा दरद करे लगै छै।
ह तऽ अहाँके कैसे सीख ले छी, ट्रेक्टर चलाबे के। आँय हेलो। अहाँक अवाजवा कबो-कबो ना आबै छै। हेलो।